हेलो नमस्कार। उ कार मित्र।
त केन छी।
हेलो। ह। आवाज आबि रहल छै।
हँ तोहर आवाज आबि रहल छी।
बिलकुल बिलकुल आ रहल छै।
तऽ अभी तऽ हममे आइ हमसभ मिथिला आओर बिहारके एकटा बहुत महत्वपूर्ण आओर पवित्र प पर्व छठ पूजा पर विस्तारे से चर्चा करब चाहैत रहलहुँ कारण ई केवल एकटा धार्मिक पर्व न बल्कि आस्था अनुशासन स्वच्छता आऔर प्रकृतिक प्रति सम्मान के अद्भुत उदरण मानल जाइत अछि।
अवश्य ई विषय वास्तवमे बहुत रोचक अछि छठ पूजा केवल भारतमे नहि बल्कि विदेशमे रहनिहार मिथिले आ बिहारक लोकसभ सेहो बहुत श्रद्धा आ उत्साहक स्ग बनबैत छथि जहाँ से अपन संस्कृति जीवित रहैत छथि।
ह सही कलम बहुत लोको छठि पूजा मानबैते छथिन मुदा एकर सम्पूर्ण प्रक्रिया नियम आओर महत्व विषयमे विस्तारेसँ नहिह जानैत छथि।
बिलकुल एहि कारण से छठ पूजा पर चर्चा आवश्यक अछि ई पर्व सूर्य भगवान आ छठि मैयाक आराधना लेल समर्पित होइत अछि आ लोकसभ अपन परिवारक सुख शान्ति समृद्धि आ स्वास्थ्य लेल व्रत राखैत छी।
यहाँ कहू छठ पूजा शुरू होेबा के पहिले तैयारी की की होइत अछि।
सू्य पू सूर्य भगवान आ छठी मैयाक अ पूजा शुरू होयबाक पहिल तैयारी पहिने घरक सम्पूर्ण सफाइ शुरू कयल जाइत अछि लोक सब अपन घर आङगन रसोई घर पूजा स्थानक बहुत सावधानी से स्वच्छ करैत अछि कारण ई पर्व मे पवित्रताक विशेष महत्व मानल गेल अछि।
हँ ई बात वास्तवमे प्रशंसनीय अछि कारण एहन कम अवसर भेटाइत अछि जतय संसथमे पूजा पाठकके एकटा महत्वपूर्ण भाग बनि जाइत अछि।
बिल्कुल छठ पूजामे प्रयोग होयवला बर्तन फल अन्न आ पूजाक सामग्री सभ सेहो विशेष रूपसँ साफ कयल जाइत अछि जहाँसँ पूजा पूर्व शुद्धताक सङ्ग सम्पन्न होइत सकत।
बिलकुल छठ पूजा कोन कते क दिन चल त छै।
सामान्य रूप से चार दिनक पर्व होइत अछि प्रत्येक दिनक अपन अपन अलग महत्वपूर्ण महत्व नियम होइत अछि अवति व्रती पूरा श्रद्धा अनुशासन के सङ्ग एकर पालन करैत छथि।
बिलकुल बिलकुल सही कहल। पहिल दििन के बारेमे विस्तार से बताउ।
पहिल दिनक नहााय खाय कहल जाइत छथि यह दिन व्रती स्नान करैत छथिन आ शुद्ध भोजन ग्रहण करैत छथि एहिी दिनक पूजा परिवारमे धार्मिक वातावरण आरम्भ भए जाइत अछि। आ लोकसभ व्रत तैआारीमे जुटल जाइत अछि।
बिलकुल सुनैत छी जे एहि पर्वमे भोजन बनाबैके खायव ल नियमित से बहुत विशेष होइत।
बिलकुल ई सत्य अछि छठ पूजा मे बनबल जाय वालला भोजन अत्यंत शुद्ध वातावरण मे तैयार कयल जाइत अछि रसोई घर मे सफाई पर विशेष ध्यान देल जाइत अछि भोजन बनबैत समय पवित्रता निियम पालन करैत जायत छै।
तकर बाद दोसरा दिन अ की होत छी।
दोसरा दिनक खरना कहल जाइत अछि यही दिन व्रती पूरा दिन उपवास रखैत अछि आ साँझ मे पूजा के प्रसाद ग्रहण करैत छथि खतरनाक प्रसादक खरनाक प्रसादक विशेष महत्व होइत अछि। आ परिवारक सदस्यसभ सेहो श्रद्धापूर्वक यही प्रसादक ग्रहण करैत छथिन।
बिलकुल। परिवार के सदस्य पड़ोसी परिचित लोकोग सब एग फै फ प्रसाद ग्रहण करै छथि जहाँ से सामाजिक मिल जुल अपनापन सेहो मजबूत होइत त छठ पूजा मे प्रसाद के चर्चा बहुत होइत छी एहि विषयमे किछु बताउ।
छठ पूजामे ठेकुआ, फल, नारियल, केला, गन्ना, अदरक आ विभिन्न प्रकारक प्राकृतिक सामग्रीक उपयोग कयल जैल जाइत अछि। प्रसाद केवल भोजन नहि बिलकुल श्रद्धा, परिश्रम आ सम्पन्नक प्रतीक मानल जाइत छै। जी, ई पर्व प्राकृतिक सङ्ग सेहो जुड़ल देखल जाइत अछि।
बिलकुल छठ पूजा सूर्य, जल, वायु आऔर प्रकृतिक विभिन्न तत्व के प्रति सम्मान व्यक्त करबाके हो छै एही कारण से लोको सब नदी, पोखरि अथवा जलाशय तट पर एकत्रित भए कर पूजा करैत छथिन।
बिलकुल, एहि चर्चा बहुत ज्ञानवर्द्धक रहल। अगिला बातमें हम सायंकाल आ भोरक अर्घ्य आर घाटक वर्तमान आ छठि पूजा सामाजिक महत्वपूर्ण पर महत्वपर विस्तारसँ चर्चा करबाक चाही।
चलू ने बीस्तारीख। से अ एकरो बारे मे चर्चा कयल जाय तो हम सोचे छियै कि नहाय खाय आऔर खरना विषय मे चर्चा केने रहीयै। आब मुख्य पूजा के प्रक्रिया विषय मे बात करियै।
बहुत बढ़िआ रही। अवश्य, छठ पूजा सबस महत्वपूर्ण चरण साँझक अर्घ्य आ भोरक अर्घ्य मानल जाइत अछि जहिमे हजारो श्रद्धालु एकत्रित भए केऽ सूर्य भवन भगवानक उपासना करैत छथि। साँझक अर्घ्यक समय दृश्य केहन होइत अछि, तोहरा के की लागत छै?
अ साँझ के समय घाटसभ अत्यन्त आकर्षक आओर भक्तिमय वातावरण से भरि जाइत अछि। लोकसभ पूरा सम पूजा सामग्री, सजल बाँस के सूप लए के जलामे ठाढ़ रहैत छथि आओर अस्त होइ सूर्यास्त अर्ध सूर्यास्त जे अर्ध होइत छै तऽ अर्धके अर्पित करैत छथि।
बिल्कुल तकर बाद रात्रिमे की होइत अछि?
आ रातिमे विश्राम करैत छथि मुदा व्रत के नियम जारी रहैत अछि। परिवार के सदस्य सब पूजा सामग्री देखभाल देखभाल करैत छथि आओर भोरे के अर्ध्यक तैयारी मे लागैत रहैत छथि।
अरघ महत्व किएक विशेष मानल जाइत अछि?
अं कारण एही समय उगैत सूर्य के अर्ध्य देल जाइत अछि। श्रद्धालु मानैत छथि जे नव प्रभात, नव आशा आओर नव ऊर्जा आओर नव जीवनक के सकारात्मक लय कयल आबैत अछि।
बिलकुल, उगैत सूर्यके अर्घ्य देैत समय लोक सब की प्रार्थना करैत अछि?
लोक सब अपन परिवार के सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य अ अस् अस्नातन आओर उज्ज्वल भविष्य आओर समाज के कल्याण लेल प्रार्थना करैत छथि। ई समय अत्यन्त भावुक आओर श्रद्धापूर्व मानल जाइत अछि।
बिलकुल, छठ पूजा समाजके कोन प्रकारके प्रभावित करैत छथिन?
ई पर्व सामाजिक एकता, सहयोग आओर सामूहिक उत्तरदायित्व भावना बढ़बैत अछि।
घाटक सफाई कयल सब व्यवस्थापन धरि लोक सब मिली जुली काज करैत छथि की?
हं, अं ई पर्व समाजक एकता से सहयोग आओर एक साथे जुटस एकजुटता से काम करैत अछि तऽ आजुके समय जखन लोक सब अं व्यक्त जीवन व्यतीत करैत छथि तखन एहन पर्वके महत्व आओरो बढ़ि जैल अछि।
बिलकुल, छठ पूजा लोकसभक अपन संस्कृति, परम्परा, परिवार आ प्रकृतिक सङ्ग पुनः जोड़बायक अवसर प्रदान करैत छथिन।
कारण अछि जे जिम्मेदार रहैनार लोकसभ सेहो छठि पूजा मनाबैत छथि।
बिलकुल, कारण ई केवल धार्मिक पर्व नहि बल्कि अपन पहचान, संस्कृति आ मातृ भूमिक सङ्ग भावनात्मक सम्बन्धक प्रतीक अछि। लोक सब जतय रहती अपन परम्पराक जीवित रख बक प्रयास करैत छथि।
वास्तवमें छठ पूजा अनुशासन, श्रद्धा आओर समर्पण अद्भुत उदाहरण अछि।
बिलकुल सही एहि पर्वसँ हमसभ स्वच्छता, धैर्य, आत्मसंयम, प्रकृतिक सम्मान आ सामूहिक सहयोग महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त करैत छी।
बिलकुल। अं आइके चर्चा बहुते उपयोगी आर प्रेरण दायक रहल।
बिलकुल हमरो सेहो बहुत प्रसन्नता भेल। छठ पूजा केवल एकटा पर्व नहि बल्कि आस्था, संस्कृति आ जीवन मूल्यमे सामूहिक एक महान परम्परा अछि। तोहरा की लागैत छै हम सही कहलु।
हँ हमरो सेहो अं जे ठीउ जे कहलहुँ से बिलकुल तू सही कहलु काहेकि छठ पूजा एकटा पर्व नहि बल्कि सचेमे आस्था आओर संस्कृतिके ए मानव परम्पराके परम्परा ही अछि तऽ ठीके अछि आयके संवाद बहुत नीक रहल
बिलकुल बहुत बिलकुल धन्यवाद।